आ
हेलो नमस्कार
जी नमस्कार
संरक्षण पर चर्चा करै चाहै छी हमरा लागै छै छै जे विषय आजुक समय मे बहुत महत्वपूर्ण भए गेल छै कियकि प्रकृति पर लगातार दबाव बढ़ि रहल छै
हँ बिलकुल सही कहलियए पर्यावरण केवल पेड़ पौधा या नदी नहि छै बल्कि कि ई पूरा जीवन प्रणाली छै जही पर मनुष्यक अस्तित्व निर्भर करत छै
कली हम सोचैत छलहुँ जे जखन हम जंगल नदी आ साफ हवा देखैत छलु तन जीवन बहुत सन्तुलित रह साँप लगैत छल
हँ मुदा आब प्रदूषण वनो की कटाई आ जलवायु परिवर्तनक कारण ई संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहल छै
आब ध्यान नहि देब तऽ भविष्य मे बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न भए सकै छै
बिलकुल जल सङ्कट तापमान वृद्धि आ प्राकृतिक आपदासभ एहि असन्तुलित परिणाम सकत छै
सच कहू तेै हम सब अपन दैनिक जीवन मे बहुत काज एहन करैत छी जे पर्यावरणके नुकसान पहुँचाबैत छै
सही बात प्लास्टिक अधिक उपयोग अनावश्यक बिजली खप खपत आन कपड़ा
काट काटान प्रमुख कारण सभमेसँ एक छै
कलियामे एक जागरूकता कार्यक्रम देखलियौ जतय लोक सबके पेड़ लगाबे के लेल प्रेरित केल जा छल
हँ वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षक सभसँ सरल आ प्रभावी उपायसभमे सँ एक छै
हमरा लागै छै जे छोट छोट प्रयास सेहोव पेघ बदलाव आनि सकेत छै
बिलकुल ज प्रत्येक व्यक्ति एकटा एकटा पेड़ लगाया बताब वरण बहुत बेहतर सकैत छै
सच कहू तऽ साफ पानी सुधा ह रियाली मनुष्यक स्वास्थय लेल बहुत जरूरी छै
हँ पर्यावरण खराब होइ सीधा मानव स्वस्थ्य पर असर करैत छै
कली हम सोचैत छलहु जे गाँव में पहिने जतेक हरियाली छल आब ओतेक मे
सही कहलियै शहरिकर आ विकासक कारण हरिते क्षेत्र लगातार कम भऽ रहल छै
हमरा लगै छै जे विकास आ पर्यावरणमे संन्तुलन बन बनाई बहुत आवश्यक छै
बिल्कुल विकास जरूरी छै मुदा प्राकृतिके नुकसान पहुँचाक नहि
सच कहू तऽ हम सबके अपन आदत बदलावक आवश्यक त छै
हँ जैसे प्लास्टिक कम उपयोग करलि पानि बेचैन आब बिजलीक सही उपयोग करनाइ
कलियमे एक विचार पढ़लु प्रकृतिक हमरा बिना रहि सकैत छै मुदा हम प्रकृतिक बिना नहि रहि सकैत छी
ई बात बहुत गहरी छै ई हमरा सभके जिम्मेदारीके एहसास करबैत छै
हमरा विश्वास छै जे युवा पीढ़ी जागरूक भए गेल तऽ परिवार पर्यावरण सुरक्षित रहत
बिल्कुल शिक्षा जागरूकता आ सामूहिक प्रयाससँ हम प्राकृतिक केश बचा सकैत छी
तखन अगलाे बार हम जल संरक्षण प्रदूषण नियन्त्रण आ हरित भविष्य पर आओर विस्तार से चर्चा करब
बिलकुल पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण मे जल संरक्षण सेहो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा छै कियकि पानि बिना जीवन सम्भव नहि छै
काली हम सोचे छलहु जे बहुत लोग पानी के बहुत आसानी से बर्बाद क दैत छथि मुदा ओकर महत्व के नहि बुझैत छथि
सही कहलियै भूल चुक स्तर लगातार घटि रहल छै जे भविष्य लेल बहुत बहुत गम्भीर सकेैत छै
हमरा लागैत छै जे वर्षाक पानी के संघर्ष करबाक आदत अपनापन जाइत तऽ पानिक समस्या कम भय सकैत छै
बिल्कुल ए रेन्टावर हाइब्रिस्ट जकर उपाय बहुत उपयोगी सकैत छै
सच कहू त नदी सबक प्रदूषण सेहो बहुत एक समस्या बनि गेल छै
अधोग हँ औद्योगिक कचरा आ प्लास्टिक कचरा नदी सभके बहुत नुकसान पहुँचा रहल छै
सब मिली के सफाई अभियान चलाबै तऽ स्थिति बहुत सुधारी सकै छै
सही बात सामूहिक प्रयास से पेघ बदलाव सम्भव होइत छै
हमरा लगै छै जे पर्यावरण संरक्षण केवल सकारात्मक जिम्मेदारी नहि छै बल्कि प्रत्येक नागरिकक कर्तव्य छै
बिल्कुल जखन प्रत्येक व्यक्ति अपन भूमिका निभत परिणाम निश्चित रूपसँ सकारात्मक होइत
सच कहू तो बच्चा सबके सेहो स्कूल मे पर्यावरणक शिक्षा शिक्षा देल जाय तऽ भविष्य बेहतर बनि सकैत छै
हँ जागरूकता जतेक जल्दी शुरू होय ओतेक प्रभावी होइत छै
कली हममे एक संदेश पढ़लहु धरती हमरा सबहक घर छै ओकरा बचेनाइ हमर कर्तव्य छै
सुन्दर विचार छै हमसभ एहि धरती पर स्थायी निवासी छी मुदा जिम्ममेदारी स्थाय छै
हमरा लगैत छै जे अगर हम सब प्राकृतिक संसाधन सही उपयोग करब तऽ भविष्य सुन चित रहत
सह कहलिय संन्तुलित उपयोग आ संरक्षण दोनो जरूरी छै
सच कहू तो आजुम समय मे तकनीक आ प्रकृतिक दुनू बीच संतुलन बनावइ चुनौती बनि गेल छै
बिल्कुल विकासक संघ पर्यावरण संरक्षण के जोड़नाय समय आवश्यकता छै
कली हम सोचे छलहु जे हरियाली बढ़ला से केवल सुन्दता मे बढ़े छै बल्कि मानसिक शान्ति सेहो भेटैत छै
हँ प्राकृतिक मनुष्य तनाव कम करबाक सबसे प्राकृतिक तरीका छै
हमरा लगैत छै जे हर व्यक्ति के अपन जीवनमे किछु हरित आ तबिस्य अपनावल जायत
सही बात छोटे छोट छोट प्रयास जकड़ो पेड़ लगनाइ कचरा अलग करनाइ अ पानि बचेनाइ बहुत असन्दर छै
हमरा विश्वास छै जे हम सब जिम्मेदारी से काज करब तऽ पर्यावरण सुरक्ष चिता संतुलित क
बिल्कुल प्राकृति बिल्कुल प्रकृति बेचनाइ हम सभक भविष्यके बेचनाइ देखो जे आ ई काज सभ आब मिलकेऽ करि सकैत छी
जी पर्यावरण संरक्षण मे आओर एक महत्वपूर्ण पहलू छै जेव विविधता जे धरती पर जीवन सतुलन बनाबे छै
बिलकुल जंगल पशु पक्षी आ सूक्ष्म जीव सभ मिलके पूरा परिस्थिति के चीतन मे चलबैत छथि
काल्हिए हम सोचै छलहु जे जखन कोनो प्रजाति समाप्त भइ जाइ छै तखन पूरा प्राकृति सन्तुलन प्रभावित भए जाइ छै
सही कहलिय प्राकृतिक जीवन अपना भूमि भूमिका निभक छै चाहे ओ छोट हो या पेघ
हमरा लगैत छै जे जंगलक कटाई एहि संतुलन लेल सबस पैघ खतरा बनि गेल छै
हँ क्योंकि जंगल केवल पेड़ नहि होइत छै बल्कि बहुतो जीवक घरसँ होइत छै
सच कहू तऽ जखन हम पहाड़ या ज्गल देखैत छि तखन मनमे एक अलग शान्ति आ आनन्द होइत छै
बिलकुल प्राकृतिक मनुष्य मानसिक आ शारीरिक दोनो तरह से लाभ पहुँचाबैत छै
कल्हि हम एक डॉक्युमेंट्री देखलियौ जे जलवायु परिवर्तनक कारण हिमन तेजी से पिघलि रहल छी
हँ ई बहुत गंभीर समस्या छै जे आने वाले समय ने समुद्र अस्तर बर सखत छै
हमरा लगैत छै जे अगर हमसब आब ध्यान नहि देब तऽ भविष्य छेत पीढ़ी लेल स्थिति बहुत कठिन भैइ छै
सही बात आजोक छोट लापरवाही भविष्यमे पैघ संकट बनि सकैत छै
सच कहू तऽ प्लास्टिक प्रदूषण सेहो धरती के धीरे धीरे नुकसान पहुँचा रहल छै
प्लासटिक सहित रिफ्टे नहि होयब अहाँ एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा बनि गेल छी
काल्हि हम सोचे चलू जे अगर हर व्यक्ति प्लाास्टिक कम उपयोग करे तऽ स्थिति मेे बहुत सुधार भय सक छै
हँ व्यक्तिगत जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण छै सामूहिक बदलाव सोहीशा शुरू होइत छी।
हमरा लगैत छैय जे स्कुल आ कॉलेजमे पर्यावरण शिक्षा और मौत मजबूत करबाक चाही।
सही कहलियै जखन बच्चा सभ शुरू सँ सीखत ओ भविष्यमे जिम्मेदारी नागरिक बनत
सच कहू तऽ पर्यावरण संरक्षण केवल नियम नय बल्कि एक जीवन शैली बनबाक चाही
बिलकुल जखन आदत बदलि जाइत छै तखन प्रभाव स्थाई होइत छै
कली हम एक विचार पढ़लु धरती हमरा सबसँ नैय हम धरती से छी
ई बात बहुत गहरी छै ई हम सब के विनम्र आर जिम्मेदार बनाबैत छै
हमरा विश्वास छै जे हम सब मिल के प्रयास करब तऽ प्रकृतिक फेरसँ संतु पुरुप भय सकेत छै
सही कहलियै प्राकृतिक के बचायन हमरा सबक कर्तव्य छै आ य काग काज एक व्यक्ति नहि बल्कि पूरा समाज मिलिके करि सकै
पर्यावरण संरक्षण पर एक आर महत्वपूर्ण बात ई छैय जलवायु संन्तुलन केवल एक बेसक जिम्मेदारी नहि कि बलकि पूरा वैश्विक साझा जिम्मेदारी
बिलकुल वायुमंदलमे कार्बन डाइऑक्साइड बड़नाई पूरी धरती तापमान के प्रभावित करैत करैत छैय। जे सीमा परक समस्या बनि गेल छैय।
कली हम सोचे छलू जे अगर उद्योग आ बाहर सबमे स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बढ़ाओल जाय। तऽ प्रदूषण मे बहुत कमी आनि सकै छैय।
सही कहलियै सर ऊर्जा पवन ऊर्जा आ इलेक्ट्रिक तकनीकी पर्यावरण संरचन दिशामे महत्वपूर्ण कदम छैय।
हमरा लगैत छैय जे हर व्यक्ति के अपन जीवन शैली मे छोट छोट बदलाव करबाक चाही। जेना अनावश्यक बिजली बन्द करनाय आ पानी बचनाय।
बिलकुल एहि छोट परयस सबक मिली के पेघ असर पड़ैत छैय। आ प्रकृतिमे दबाव कम होइत छैय।
सच कहू तऽ अगर हम आब जागरूक नहि भैलौं तऽ आने वाला पीढ़ीके बहुत कठिन परिस्थितिसँ गुजरैए पड़त।
सही बात जिम्मेदारीके भावना आ तत्काल कार्यवाही बहुत जरूरी छैय।
कलही हम एक सन्देश पढ़लौं अगर धरती सुरक्षित रहत तऽ मनुष्यक भविष्य सुरक्षित रहत।
ई विचार बहुत स् प सन्देश दैत छैय जे मानव अस्तित्व प्रकृति संतुलन पर निर्भर छैय।
हमरा विश्वास छैय जे